ह
हँ की हाल चाल यऽ? अहाँ अपन बतू।
सऽहु।
हाँ हाँ आ हम अभी तनी निकललू हन
वकिंग हँ बड गर्मी छै त ए गली में घूमे छी।
अच्छा गली मे घुमै छै, हँ हमहूँ निकलली हमहूँ निकललहुँ हन बाहर कनी।
त कहू?
हँ हँ कॉल कलू है, कार्य आपके ल हँ हेलो आवाज नहि आबैय?
हँ आबै छै, आबै छै, कनिक नेटवर्क भए सकैत छै प्रॉब्लम होए सकैत छै। हँ कहै छलू की हो सकै छै, कि नेटवर्कके प्रॉब्लम हेतै।
हँ हँं भए सकै छै, इएह कार्य ऐप जे तऽ कहल देखे छियै फोन करे छी। से तऽ बतबई छी ओर सब एक दू आदमी के अहूँसभ करू बहुत अच्छा यए।
हँ -हँ खान पियन भए गेल छै की?
खान पियन तऽ अभी नहि भेल हन। अभी बनबो नहि केलियै, चाय नस्त तऽ हँ चायि नश्ता भए गेलै।
हँ साँझ के जे चाय नाश्ता होइ छै, नहि तऽ अभी मालिक नहि आयल छथिन, नहि- नहि -नहि मालिक नहि आयल छथिन तऽ ओहि बस अभी हँ बच्चा सब कहलक कि मम्मी मैगी बना कऽ दऽ द त ओ सबके देलियै या। अभी वही बड गर्मी लागे लागल तऽ हम घूमे छी कनि।
हँ गर्मी बहुत छै, गे बहुत गर्मी
हँ- हँ तऽ की अहाँ ए सी चला के बैसल छियै की?
नहि एसी चला कऽ नहि, निकलल छी हमहहुँ कनी बाहरे निकलल छी।
हँ तऽ आबू ने हमर देने तऽ हमसभ मिलै छी। तखन गप करै छी, हँ तखन गप करै छी।
हँ हँ
ठीक छै, हँ आबू तखन बात करै छी, ठीक राखै छी। हँ